जी नमस्त- का-
नमस्कार। कही ना अहाँ आउरसब। की हाल खबर?
जी सब नीक छै। अहाँ अपन बताउ ना, अपनेके की हाल-चाल?
हमरो सब नीक। छे। आर राउरे माता-पिताके की हाल छलै?
हँ, मातो-पिता सभलोग नीक छै। अहाँ अपन न बताउ, अपनेके माता-पिताके की हाल छै?
हमनीयो के बड़ा अच्छासे बानी छै। बस राउर लोगके किरपा बा कि हमनीके इतना ठीकसे गुजर रहल बा दिनसँ।
तऽ कहुना नाउ तऽ किरपा बनाय रहै छै।
हँ, आओर कहू। खाना-उना भे गेलै?
अभी तक खाना-पीना ना भ गेल छै, अभी सवेरे के भूखले छी।
काहे भूखल छी, रौउवा भू ख ना लागे।
ना भूख ते लागै छै, लेकिन की करू मने न करै छै खाय के लौका के सब्जी, अहाँ के लौका के सब्जी नीक लागै छै।
हँ, हमरा तऽ लौकाके तरकारी ठीक लागैत छै, लेकिन
आह, हँ हमरो नीक ना लागै छै कनिको। होस्टल मे रहै छी नु हम समझली।
ह्म्म।
लौका के सीजन में जब भी स्कूल से आबत रहे छीये, त बार-बार लौका, लौका खात-खात हालत खराब हो जाय
हां। उ हॉस्टल वला खाली लौके खिलावल करे।
लौका के खेती करत रहे छै समझ ली, उ जब भी स्कूल से आबत रहे छीये त रोज पते रहे छै कि लौके के सब्जी बन रहल छै, भात, दाल, लौका के सब जी, आ बोलै छै, आ बोलै ए जाने छी कथी लौका मे बारा प्रो टीन होकै छै, लौका मे एतना नीक लागै छै, लौका के सब्जी तऽ हम बोलै छी ओ
ओ और कहु तब अ लौका पे ओकनी के लौका का सब्जी बना बना के खिया देबे, उम्म खिया देबे आ पैसा बचा लेबै ओके लिये अपन
हाँ, अहां के जानै छी। आ हमनी से केत ना पैंसठ सौ रुपया लेबत महीना।
खाली खाना के ओकनी पैंसठ सौ रुपया लेबै। ई ते गलत बात छा, ले किन, इहे प ते कम्प्लेन करे के चाही।
अ कोनो ना कंप्लेन करत रहै छै, ऊपर से जानै छीयै कि सबसे बड़का बात मीट-मछली त देबे ना करत रहै छै।
हां।
समझली। मीट-मछली दे खाएले ते लो लोक के तीन-तीन महीना हो जाएत, आ सबसे बड़ बात जानै छियै ओय मे की हो कै छै मीट, मछरी मे ओ हो कहै छै जे दिन मीट मछली बनत रहे छै ने तऽ ओ दिन हेड सर बड़ा गुस्सा हो जल रहे छै समझली। आ ओ दिन ओदिन कोनो न। को कोनो ने कोनो जरूर बढ़िया से पिटाएल छै हमहु कितना बार ओ पकड़ा के पिटाएल छी जे दिन मीट मछली बना के ओ दिन सर के पैसा लागल रहै छै तऽ बड़ा घुसा जाय छै ।
ओ कोनो बदमाशी कर रह हल एहि से ।
कोनो बदमाशी करत रहै छै। ब बारह ओकरा पे । बरस -बरस जाइ छै गुस्सा।
कहना साल छै होॉस्टल ज्वइन करल ।
ए हमर तऽ तीने साल के रहे त हो गेल रहे छैहो होस्टलो मे दूगो होस्टल। ल रहै छै एगो कहै छै बड़ होॉस्टल एगो कहै छै छोटका होॉस्टल तऽ हम शुरू मे छोटका होॉस्टल मे रहत रहे छ ओहिमे बहुत पाँचे गो छओ गो लड़का ा ओ मतलब कि फैमिली जैसन होॉस्टल ा ओहिमे नू। सर को तीन चार गो लैका। ई रहता त हम पहिले ओ में रहत रहे छी तऽ।
हँ बस ।
तऽ फेर ओ हट गेली तऽ । जा कोचिंगग व नहि रहै छै अमर ।
हँ ।
वहाँ पे आगे नहि होस्टला । तऽ वहाँ । ी तऽ वहं पे की भेल छै कि वहं पे बड़ बड़ लोग वहे पे रहे छै त वहं पे जब रहे लागली त ओहिमे बापरे लोग बारा पिटाात रहे छै हम देखली हम पहली बार गेली तऽ हमरो डर लागत।
ओ तऽ ओमे ल क के । तरकारी ज्यादे बने ।
छै । वह तऽ अपन खेत न छ । तऽ वहाँ पे तऽ हमेशा हर अलग- अलग तरह के सब्जी बनैत रहै छै समझली। तऽ हॉस्टलुवा की भेले उ हॉस्टलवा गाँंव मे आ गेल रहे। समझलै । गाँंवं जब एलै । हो त वहाँपे गाँंव मे बड़ा खेत । तो लेनेे रहा ही साल । तऽ ओहिमे लौका के तरकारी या । इतना मतलब खेत मिलल रहै तऽ खेती करत रहे छै एतना लौका के सब्जी बनाबे छै तऽ हम की बताब खाली लौके के त बन मतलब क लौका के। सीजन आै छैनू । तऽ को- सबेरे । काम एकेगो लौके के सब्जी बनैत रहै छै।
हँ की करबै तऽ होस्टल वाला बाउ ओकर मन जे करतेै से बना के देे रहुआ लोगन की त खाायके पड़तै मुँह द । कि । वे होबे करे होॉस्टल मे हम नो के कॉलेज मे। पोश चल बा तऽ ओहिमे क्य करे क खाना बनावले तऽ ओहिमे सब्जी जन रहल सब्जी मे पानी इतना मिला देे मसाला बहुत जादा बचावले जाहिमे खाना मे कोनो स्वादे न हते।
जी ई तऽ हमहु जानबे करै।
त का होक पहिले मोटा मोटा लइका सब पतला हो जाते है।
हँ लेकिन हमनी इ कहब होस्टलो मे मन तऽ लागत रहै छै। लेकिन
ना तऽ हमनी के इहाँ होस्टल बा न हमनी के कॉलेज उहाँके रूमआ सब कुछ जादे गन्दा छै। ओहिस मन न करै रहै उहाँ रहै के।
ओ तऽ हो सकै छै लेकिन हमनीके हॉस्टलवा में ई दिक्कत छै हमनीके हॉस्टलवा में शनिवार आ संडेके खूब मन लागै छै।
शनिवार आ संडे के मतलब कि पूरा शनिवारके स्कुल से आ जायके ओकरा बाद तऽ पूरा लड़िका के मौज रहै छै ओ ओ दू दिन छोड़ के सब दिन लोग डर डरके रहै छै कि आज नहि पिटाय ओ कालू नहि पिटाइ छै।
ह होस्टल मे छोटा छोटा लड़का सबके खिलाबे।
ए हमीे सबसँ छोट लड़का रहै छी तऽ हमरा सब खेलाबै छै।
ओ ओ ओ त ओ बीचमे ए ए रौआ बोली सबके?
ए हम क करू सब बड़ बड़ आदमी हमरा हमर एगो भैया रहै छै जे ना बताबै छी एनाहयते वाला भैया।
हू हू
तऽ उ उे भैया के जरे ओ सीनियर होस्टल मे हमरे साथ पढ़ले रहै छी। पहिले हम हॉस्टल में गेल रहे छी। तब ओ आबै छै।
आ इसकूल मे कैसन पढ़ाई होइ? त
हँ स्कुल तऽ अभियो छै ओ।
आ इसकुल में कैसन पढ़ाई होइ?
बड़ा नीक होइ छै बड़ा। ठीक पढ़ाइ होइ छै हम ओकरा बाद जो इसकुल मे जाइ छी ओहिमे तऽ डांस सब डानंसो सिखाबै छै प्रोजेक्ट मिलै छै हर चीज मिलत रहै छै ओकरा बाद जे इसकुलवा में गेली नू की। ओय मे ना डांसे सी रहै छै ना कुछो होय छै ना प्रोजेक्टे कोनो मिलै छै, खाली पढ़ाई के बात होएत, हम त सोचली ई कैसन इसकुल छै, तब हमरा अफसोस होय छै तनि इसकूलबा पे, निक हॉस्टलबा रहै, स्कूल रहे छै कीछो के।
आ हमनी के नीक होस्टल नैखे, हमनी के ते एतना ना रूम गन्दा छीये, किताब नी, ओहि से हम का करै ले कि बाहरे रूम ले के रहते आ हम सोचनी कि बाहरे रूम लएके के रहबे आ खाना-पीना बना के खबे आ रहब आ मौज-मस्ती करब आ दीदी के साथे रहिब।
हम ना तऽ हमनी के होस्टल मे संडे के संडे रोज सब मतलब कि रूम साफ करे छै लयका से लोग, हर संडे के संडे ए एक घंटा निकाल के सब रूम साफ करै छै, पानी मारै छै।
राह तऽ इहाँ हमनी के जौन कॉलेज मे हॉस्टलबा रहते ना ओय मे कोनो लयका के साफ कराई, साफ-सफाई करै के मने ना करे। किन्ही के रूम पूरा गन्दा हो जाय, ओसेही जैसे मन ओयसे रही। ता टीचर ई सब आबे ना आ टीचरे सब आबे न हां ते टीचर ऐसे कुछो ना बोले। ते रहे, ओकनी के तऽ खाली पढ़ाई कम आ खेलई जादा होखे।
लेकिन हमर हॉस्टल मे ने एगो बात रहै छै समझली। सर मारत रहै छै नु तऽ आंटी जी बचाबै छै। समझली। हाँ ते एकगोरा पीट, एकगोरा पीटै छै आ दु आ दूसरा लोग बचाबै छै, ओ उहे अपने कतना बड़ा पी टे एले छी तऽ हमरा बचैले छै सब।
तऽ उ तऽ बचपन वला यार वह बचपन वला काम अपन याद करते रौउवा।
हाँ एह हम सोचै छी बे मतलब के, लेकिन ठीक रहै छै हॉस्टलबा।
हमु अपन बचपन के उम्म बाहर बितल बा। याद करके ता तनिक सोची कि फेर हमी उहे छोट जीवन में चल जेती, इतना मौज-मस्ती करती। पर कोई प्रेशर न रहै।
आ जानै छी बहुत उतना दिन हो गेल होॉस्टल छोड़ला तऽ हमरा कम से कम छओ सात साल हो गेल रहै छै। लेकिन ओ दिन गेल रहे छी । अचानक स्कुल में गेल रहे छै न । तऽ ओ एगो लैकोसँ हमरा जरे। एगो लड़का रहलेै ओ हमरा लड़को पहचानत । रहै छै आ आंटियो जी पहचानत रहै छै हमर से पूछै छियै कि पढ़ाई लिखाई कर लिय क कर रहा तऽ हम बोले गजबे छै यहााँ के लोको सब।
तऽ दिल खुश हो गेल रहै। बात सुन के ।
हँ दिक तऽ लागै छै कि मतलब पहचान तऽ लेबै छै एके बार मे पहचान लेबै छै।
हम ओ अपना पहिल का जल पचत ल । मे रही ने । ओमे ओकरा जब । टीचर हमने रहै मैडम ओ बहुत नीक छै तऽ हुनका तऽ जब हम कॉल करी ने । तब हमर आवाजबे सुन के पहचान लेबे।
अच्छा तऽ ठीके छै तऽ चलू नीक छै तऽ अहाँ से बात कर क बड़ा नीक लगैत छै।
ठीक ह न ठीक ह ।